हेलो
की हाल चाल
बहुत सुन्दर छै अहांके
हमरो ठीक छै
ई सब हो
अहूँ दिस किछो नहि अहूँ दिस पानिके समस्या छै
बहुत समस्या पानी के
हमरो दिस बहुत समस्या छै दू तीन महीना रहतै समस्या
एखन बड समस्या छै हम सब ते बड़का ड्राम भहिर के राख ले छी या दस बजे तक नहाय लै छी सब
बहुत बढ़िआँ करै छी तहन तऽ
हँ किया कि तऽ मोटरो नहि चलैया दस बजे के बाद
दुइयए तीन महिना दिक्कत छै
हूँ साय बात
एखन तऽ ओना शुरुआते अइ एखन तऽ भऽ गेल आइ जुलाई आब बुझू आइबे गेल जुलाई अगस्त तक रहोत सेप्टेम्बर अक्टूबर से तैयो ठीक ठाक रह हँ
आं
एक दू महीना हय त बड गर्मी छै पानि पड़य लगतै तहन फेर नहि रहतै दिक्कत
पानि पड़िते कहाँ छै
सएह ने पानिए नहि पड़ैत छै तऽ की हेतै
एखन के बहुत विचित्र स्थिति अछि गर्मी दुआरे
तहन की तऽ मोन औल बौल भऽ जाइत छै गर्मी सँ
बहुत बेसी
माथे पर अटेक पड़े छै गर्मी के तऽ ओहि पर और भऽ जाय छै मनोल माथ दुखए लागे छै
आर सब आई की सब खेनाइ पिनाइ भेलैए
उएह रोटी के तरकारी एकादशी अहू करै छी
हूं हमरो ओहिठाम भात नहि बनैयै
हमरो ओहिठमन नहि बनैया
हमहुँसभ जे छै से रोटिए तरकारी आ ई खेलहुँ हेँ आ फेर साँझमे किछ चलते जलखेय मे
जलखै मे की सब चलतै समोसा
नहि आई एकादशी मे समोसा की खाएब
अच्छा तऽ की ह की चलती
दही पौरने छी चूड़े दही खा लेब
ओ तऽ सबसँ नीक रेडीमेड कि करऽ नहि पड़त तऽ सीधे दियौ चूड़ा दही
सएह बात ओर अहाँके सिलाइ फराइ चलैए
अबिते नहि अे तऽ हमरा की चलत सिलाई फरााई
जा कोनो बात नहि आहा हमरा लग मे आबी जायब नै तऽ हम अहाँके कनि कनि कऽ कऽ सिखाईयो देब
अहाँ तऽ एकदम मल्टी टैलेंटेड छी
नहि नहि हमरो कोनो बेसी नहि अबैया कनी मनी अबैया हमरो
अहांके तऽ पेंटिंग अबैय सिलाई आबैय नानी गाम
हँ
नहि गेलहु नानी गाम नानीे ने मानिय नानी गाममे
जा सब कहिया एतैथ
एखन नहि एतै बड गर्मी पड़ैत छै ना
अच्छा आ घरमे फ्रिज अछि की नहि ओ अच्छा अच्छा ठण्डा पान पिअ फ्रीज वला
नहि नहि पियब ओहो सर्दी भ जाइए या
घर मे फ्रिज रखने नहि छी
से तऽ रखने छी फ्रिज नहि पीबै छी फ्रिजवला पाइन कले चला क टटका का पाइन पीबै छी
हमरा तऽ सर्दी हुए चाहे किछु हुए हम तऽ अपन ठण्डा पैन पियए लै छी फ्रिजवला
हम बढ़िआँ करै छी तहन तऽ
ठंडे ठंडे केना कटते लोहा लोहा के कटे छै
सही सेहो बात सहिए कहै छियै
तें हम तऽ पी ले छी हमर भाय अछि तऽ अपन डेली ओ बनबेया शरबत ठंडा पानिके तऽ आमरो दैया हमु पीयै छी
हँ बैसा क अपन खाली बस पीबे छियै अहाँ
हम बैंस कऽ पियए छी ओ अपन सभटा
बढ़िया यै तहन त अपन बैसल बैसल भेटैया
बैसल बैसल भेट जाइया हमरा कोन समस्या
हँ
आर बियाह दान नहि करब अहाँ बियाह दान नहि करब आयब बजायब ने हमरो
एकदम जरूर बजायब
कहिया
देखियौ फेर जइये अहाँ कहि तहिये अहाँ जहिये कही तहिये
तऽ हुन्सा काल्हिए कहै छी
तऽ काल्हे आबि जाउ
तै दीन बिआ नै ने रहत
नहि भऽ जेतै ओहो अहाँके पाँहून लै नै बचायब काज करय लै बजैब आहा के
भऽ गेलै तऽ हम नै आयब हम अपने काज करऽ मे कामजोर छि
वाह तहन केना काज नै करबै तऽ केना चलतै केना चलतै कहै अहाँ के खाय लय थोड़े बजयब और सब बढ़िया हय सुनलहुं हें अहाँ इगजाम देलियै य केन्द्रीय विद्यालयके
हँ हँ देलियै या
वाह अहाँ तऽ मल्टी टैलेंटेड छि
नहि नहि बेसी अंग्रेजी अहाँ नहि बाजू
ऊपरे ऊपरे अहाँ कहैत हेबै जे हम नहि छी मने मने ते कह तेे हेबै की हम बहुत मल्टी टैलेंटेड छी
फेर अंगरेजी आहाँ बजलहुं हम नै छी
तऽ की कहिये मल्टी टैलेंटेड के बजे
अहाॅं तऽ सर्व गुण सम्पन्न छी
हँ ओ हमरा ध्यान नहि आबै छलै सर्वगुण सम्पन्न
एहने कनी अबै छी ने
हूँ हँ तऽ किछु बेसिये सर्वगुण सम्पन्न छी
बिस्कुट कतय रखने छी अहाँ स्नैक्स वला
ओ गैस परड़केन अनबाड़ि मे
अच्छा भेट गेल हमरा हम खा लेब अही हमरा आनि कऽ देने छलहुँं ने हम खा लेब
हूँ बिस्कुट रखले बिस्कुट रख बिस्कुट रखने छी गैस के अनमारी मे डिब्बामे
ठीक छै भेट गेल अछि हम खा लै छी
तऽ हमरो लै कनि छोड़ने रहब
नै नै अहाँ की करब खा कऽ
किया अहीं की करब खाक
हमरा तक जरूरत अइ खयब काज करब तहन आब
हँ हँम् तऽ काजे नै न करै छियै
आ बेसी अहाँके खायके हुए तऽ आउ मालदह आम हम रखने छी अहाँ ले
हमरा मे हमरा लए माल हमरा लए मालदह आम रखने छी
हँ हँ ही आउ
हँ हमरे आबऽ पड़तै
तहन कि हम लऽ कऽ नै आयब आहीं आउ खैब आ जैब
अच्छा तऽ हमही ठीक छी आयब साँझ तक
आ हम पनीर भात सेहो बनेने रहब
लेकिन आइ तऽ हम भात नै खायब
रोटी या पूरी
पूरी
हँ
ते हमरा नहि भेटैय
से किया
ल रखने रहु इहै अनवारीमे आ देखियौ कतय चलि गेल हे देखियौ भेट गेल तकबे नहि करबै ठीकसँ तऽ भेटतै किछो नहि भेटतै लेकिन आब भेट भेट गेला आब बिस्कुट
खा लिय बिस्कुट राति मे पनीर पात खा लेब
अच्छा हँ हँ जरूर खायब र ते पनीर अहाँके हाथ के बनायल
खा लेलौ चन बार पड़के
हँ से तऽ सभटा काज कऽ लेने छी बारिक के
देखियौ अहाँ जेहन आधुनिक कचना हय बहुत दूर लगै अछि
अहाँ कनि कम बोली बानी दियौ
ह जलगी द छियै अहाँ बहुत टैलेंटेड छी
हँ हँ हम जे टैलेंटेड रहितौ ह तऽ इएह हाल रहहिता है
तहन कि अहाँ स्वर्ग में थोड़े रहितो हाल नहि रह सक इसलए पढ़ रहा हम ने
धौतिये पर रहबै
ह कतऽ जैब
बड गर्मी छै
करबै गर्मी के गर्मी तऽ छैहे बहुत बेसी आ बेसी ह ह न करीयौ पूरा पूरा बाजू बेसी ह ह न करू
गरम गर्मी आहूँ के लागैया
नहि हमरा दिस तऽ एकदम कम्बल निकालने छी हमसभ ठंडा लगलैया बहुत
बढ़िया ह तहन तऽ आहाँ दिस ठंडा हइ कनि हमरो ठंडा दऽ दियौ
छ पठा दै छी पन्नी मे लऽ लेब पार्सल जायत आइ
ठीक छै तऽ पार्सल आयत हम रिसीव कऽ लेब
हँ लऽ लेब ओरिया कऽ ओकरा रखने रहब अहाँके
औरह सुनलहु हें आहा सिमरिया गेल छलहुं
सिमरिया गेल रहौ ओतयसँ गांगा जल भरिकऽ अनलहुँ अहूँ लेब
ह हमरो दऽ देब एक बोतल खाली गंगाजले टा
आब प्रसाद सेहो अनने रहियै लेकिन प्रसाद खत्म भ गेलै गंगाजल त छैहे त गंगाजल पठा देब
तऽ ई परसादो देबै ने
त कोनो बात नहि प्रसाद खतम भ गेलै एते दिन थोड़े रहै छै
त जहिये अहाँ एलहुँ तहिये पठा देैतू
रेस्त भ गेलहु अहाँके मोन खराब भ गेल
ह माँ के मोन खराब भगेल की होइया माँ के
सिमरिया में नहेलै ने तऽ ओहि दुआरे
मोन खराब भऽ गेलैनि
बड भीड़ छलैया ने भीड़ भड़क मे कनि भय जाइ छै
तहन तऽ एखन बहुत काज करय पड़ैत हैत
ऊ की पूछू ने चूल्हा पर खेनाइ बनबे छी बड़ काज भ जाइया
आ पढ़ाइो रहैत है तऽ
पढ़ाइयो रहैया लेकिन एखन नहि पढ़ैत रहै छी पढ़ाइयो एखन खराब भए गेले अछि
हमर अहाँ सर्वगुण सम्पन्न छी चूल्हापर खेनाइ बनबै छी पढ़ाइ करैत छी सिलाइ करैत छी आब ककरा कहबै सर्वगून सम्पन्न
अहाँ लेकिन बड बजै छी केओ सुनैया तऽ नहि
नहि नहि नइ किछु सुनैय य सब सुतल य कुम्भ करण जेका
कतऽ छी अहाँ
हम तऽ काकी माँ वाला घरमे छी बैसब
वाह वाह अहाँके तऽ बड़ा नीक एकदम बहुत नीक काज अहाँ केलहु ह
हम कोनो खराब काज कऽ सकै छी
बझ नहि अहाँ बहुत नीक काज करै छी तेय दुआरे अहाँसँ गप्पो कऽ के हमरा बड्ड मोन लगैय य सब सच मे
हमर सौभाग्य अइ जे अहाँके हमरा सँ गप करयमे नीक लागैए य
बड्ड नीक लगैया सचमे मोन एकदम प्रपन्न खुश भऽ जाइया अहाँसँ गप कऽ कऽ
एहन ने हमर बोलीमे की छै जे अहाँके मोन खुश भऽ जाइ य
पता नहि से तऽ आही कहब जे अहाँ की खाइ छी
आरे मोन प्राप्त अपन गदगद होइया अहाँके तऽ अहाँ कहब न
लेकिन अहाँ बतेबै न जे अहाँ तऽ हमरा एना किए होइए अहाँ कि एहन खाइ छी
तऽ आओर लोकके कहाँ होइ छै दोसर लोकके अहीँके किया एना होइ यऽ
किया आ सुनू आब आबि जाउ ई घर आ जे छै से दोसकनि शरबत पी लिअ आउ
आबै छी सरबत पीबै लए अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद य अहाँ हम शर्बतपर इन्वाइट कयेलहुँ
चलू ठीक छै
भऽ गेलै
हँ चलू रखै छी फोन